हलो।
हलो।
हा निशा दी जय झूलेलाल। हा भई आपकी बहन से बात हुई थी तव्हां सां मतलब - - नंबर ॾिनई ताहांजो।
हा - -
हा ठीक आहियो दीदी?
बढ़िया बढ़िया तहां ॿुधायो?
बढ़िया बढ़िया मज़े में। उह ई आ न मतलब हुन घर तव्हां वया हुयव न कल्ह शाम जो। उहोई ॿुधाए पई आई आ दीदी।
हा हा - -
हा ॿियो तव्हांजा ॿार वग़ैरह बस सभ मज़े में दीदी?
न हाणे त मांजी शादी नई नई थियल आ त ॿार थियणां नही अन्ना।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तहां नन्ढा आहियो। मतिलब दीदी खां।
हा दीदी खां वॾी आहियां थोड़ी।
अच्छा बरखा दीदी खां।
पंज मंटे संजने नो न संजना ने ॾिनो हुयेव न।
हा जाई संजना हा संजना नंबर ॾिनो तईं हा हा संजना। अच्छा अच्छा अच्छा। हा त उहोई चए पई कि न ॻाल्हाए वठिजं एं दीदीअ खां त मां चयो ठीक आ। हुं त तव्हां ॿि ऑफिस वेंदा आहियो दीदी?
हा हा मां ॿि जॉब कंदी आहियां।
अच्छा अच्छा उहोई ॻाल्हाइंण - - थियो हुयो हुन सां त उहई ॿुधाए पई चए पई हाणें नासिक वंञणां आहियूं असां।
हा मनोरंजन त तव्हां अ तव्हां वया आहियो कॾहि घुमण - -
न न मां नासिक न वई आहियां असांजो हिन पासे चक्कर लॻंदो आ वृन्ंदावन आ - - या वरी हाणें ॿि वियासीं हरिद्वार वियासीं अमृतसर वियासीं। हुते घुमी आयासीं छुटियूं हुयूं न हाणें त वरी छुटियूं ख़तमु थी वयूं ॿारन जूं - -
हा, मुखे वरी ऑफिस मां छुट्टी न मिलंदी आ एतिरो कि घुमंण वञूं काॾे। ॼेमल हुयो ॼो आफिस मां छुट्टी? तेमहिंल मम्मी पप्पा हिन सभिनि खे घुमाए करे अची् वयमि वैष्णो देवी, अमृतसर वृन्ंदावन। सब सब घुमांए हिक साथ ही अची वई मान।
हा न न सही आ न जॾिहिं मौको मिले तॾिहिं माण्हूं निकिरी वंञें थोरी। मा मूड ॿि फ्रैश थी वेंदो आ न मेन ॻाल्हि थोड़ो घुमणं सां।
न न घर में दुकानन में छा कयूं वही करे जॉब सां
हा सॼो ॾींहुं इअं निकिरी वेंदो आ न घर ॼो कम कर वरी जॉब कर वरी अच अचु त वरी घर ॼा कम।
हा असां यो भी ईअं थी वेंदो आ सुबुअ जो वरी बारिश हाणें त बारिश ने तपाई रख्यो ती। तव्हां रात, जंहिं महिल सुबुअ जो ॿि फोन कयव न तंहिं महिल बारिश में ही अटकियल हुयमि।
अच्छा! असां वटि वरी ख़ैरु बारिश न आहे, त असां वटि त ॾाढी गर्मी आ हिते हिन पासे। हुन पासे ॾाढी बारिश पैजी वेंदी आहे महाराष्ट्र साइड।
हा हा खोड़ बारिश पए ती मां त हाणें रिसेंट मां पूना में आहियां न त पूना में खोड़ वधीक बारिश आ।
अच्छा त हुते ॿि ईअं रोड वोड जाम थी वेंदा आहिनि बारिश जरा सी पैंदी आ त?
हा खोड़ जाम थी वेंदाहिन, बारिश ॿि अती थी अचे हाणें त अलर्ट अचनि ता की ट्रे चार ॾीह खोड़ पांणी ईंदो।
अच्छा! अलर्ट आयो आ हांणें?
असांजे हिते त मतलब पूना में त खोड़‌ अचे तो।
अरे अंऊ हिते वरी छाहे की न हमेशा हिते बारिश ॼो त नामो निशान ई न हूंदो आ हिन पास हिते वरी असांजे शहर में त वरी छा थींदो आ सॼी बारिश निकिरी वेंदी आ सॼो मींहुं पइजी ख़त्म थी वेंदो सभिनि हंद। पो पवंदो आ आख़िरी में अगस्त में अची।
असां हिन यूपी पासे कानपुर पासे।
हा हिन पासे त बारिश ई कोन्हे सुको पयो आहे ॼण त। हिक ॾींहुं पए थी त ॾह ॾींहं बंद आ उस्स ऐॾी तिखी निकिती आ की न कपिड़ा बि चयोमांसि माई आई कपिड़ा धोई वई त चयोमसि ईअ ई विझी शॾ ड्रायर न कर।
माॻई हिते बारिश ही कान्हे हिते असां त कपिड़ा सु सुकेन ही नथा असां घणा घणा ॾीहं सुकाऐ रखु, बाहिर सुकाऐ नथा सघुं। बाथरूम मे बाल्कीन, बाल्कीन बाल्कनी में रसियूं ॿधऊं ता तॾहिं बि नथा सुकेनि।
हा न न सही ॻाल्हि आ मुंहिंजी भेण बि चवंदी आ। चवंदी आ पाण सुठो तई न उस्स ती निकरई मां चयो उस उस्स त निकिरे थी गर्मी केॾी थी थिए कि मां त हिते कपिड़ा विझा थी अउ वरी भॼां थी पई वरी बारिश पइजी वई, वरी लाहे करे वरी अंदर रख।
हा सुकन ही नथा चार चार ॾीहं त कपिड़ा असांजा त पागल थी वियायूं असां कपिड़ा ही नथा सुकन। अउ घर न में बि घणो विझ। विझी रखूं बाथरूम में विझी रखूं त बाथरूम में बि स्मेल थी वेंदी आहे आले आले कपिड़नि में।
हा आले कपिड़नि में वरी बांस थी अचे न पई अगर ज्यादा ॾींहं थी त वञ न सुक सुकन नथा पो बांस ईंदी आ ॼणु।
हाणे त हेतरी बारिश आहे की टेरिस ते वञण ताईं कपड़ा आला थी वञन। बंदी ही न थि थे कंटीन्यू पई थीं हित्ते त थोरी बंद थींदी आ ॾह मिंट वरी चालू थी वेंदी आ।
असां तरसंदा आहियूं अहिड़ी बारिश लाइ और तव्हां परेशान आहियो हिन बारिश
ह न ज़ाते खपे उते जाते खपे उते कुछ नथ थए। जिते खपे हुते कुछ नथी अचे
हिन पासे ॾे न भॻवान त असां बि थोरा उ बारिश जो असां बि मज़ो
ॿियो तव्हां हिन पासे आया आहियो कॾहिं घुमण कानपुर आया आहियो?
ह
हलो
सती त मां आहे कोई आहे कान रिलटिव में न
ह कॾहिं अचण थियव त पो अचजो न घुमाईंदी मांव कानपुर में बि अथव बढ़िया बढ़िया श शयूं घुमण लाइक़
ह
आऊं गोंदीया में त ख़ैर असांजी वरी पुफी रहंदी आ, असां नंढा हुआसीं तॾहिं त खूब ईंदा हुआसीं।
मां ईंदी रंदी आहिया मतब दादी आ त तंहिंजे करे गोूंदीया में ईंदी रहंदी आहियां दादी या का नी बड़े पापा नी। सभ हुत्ते इन बस फस न ई
अच्छा आऊं असांजो वरी हिते महाराष्ट्र साइड चकर घट लॻंदो आ, यूपी पासे ई सॼा रिश्ता रिश्तेदार रहंदा आहिन असांजा। सॼा माइट असांजा हिन में आगरो थी वियो कानपुर थी वियो या, वरी इहे दिल्ली थी वियो हिन पासे ई आहिन ज्यादातर।
हम त तव्हां मतलब हाणे ई शादी थी थव तव्हांजी दीदी? हा
न थीयंदी
आवाज़ तव्हांजी ॾाढी घट थी अचे।
हिक मिंट
हलो
हिक मिंट-हिक मिंट हाणें अचे पई थी?
हा हा हाणे वरी बि सही आ, छोकी पहिरियोें ॾाढी दॿियल आवाज़ पई अचे त कुछ ॿुधण में ई न पयो अचे।
हिमलअ ऑफिस में आहयां न त पंहिंजे कैबिन में वञी वेठी हुयम। हाणें ॿाहर अची वयम हम्म बारिश जे करे। बारिश जे करे त, नेटवर्क हेठ मथे थे तो न, उहोइ न।
हाणेइ मुंजी भेण जो फोन आयो त चए पई की न ॻाल्हाए पई त कुछ सम्झ में ई न पयो अचे उई चयोमांस कि छा थियो, त चवे थी की न नेटवर्क हली ता वञन न बारिश जे करे।
बारिश आ न तंहिंजे करे बार-बार हली तो वञे। म भाभी छह महीना कुछ न छह महीना थ्या मुजी शादीअ खे थिया आसि छह महीना
छह महीना खन थिया तव
हा ठीकु आहे न पाण नया-नया आहियो न, त वया हुंदव न घुमणु काॾे पोय त शादीअ खा पो
अरे न, शादीअ खां पो असां सिर्फ़ वयासीं असांजे हिते मंदिर वयासीं असां घरु ते अमरावती में वयासीं ॿ, ट्रे मंदिरन में, अऊं पूना में आयासीं त हुते घुमण वियासीं ॿ टे जॻहियुनि ते, हीअं काॾे न वणे, एतिरे टाइम सां सोचूं था लोनावला वञू त छुटियूं किथे ता ॾियस ऑफिस वारा, न भई कमु आ, न भई त मईं हर बार रिजेक्ट थीदीयूं
हा जबकि, हिन पासे सुठो तव तांजो लोनावला पासे हे सभु बाहे, घुमण जा स्पॉट बढ़िया तव पाण हुं हलो हलो
हेलो
हलो तांजी आवाज़ ही कान ती अचे पई, हलो हलो हलो
हलो, हा हा हाणे अचेव थी तव्हांखे
हा, न आवाज ई हली वञेव ती बार-बार तांजी
ॿाहर बारिश आ, अंदर ने नेटवर्क काने
हा, सही में हिअ बि ॾाढी परेशानी आ, फ़ोन जे बिना बि माण्हूं रही बि न थो सघे सभु कमु फ़ोन सां ईं आ।
मन, वाईफाई बि नथो हले न बारिश में
अच्छा, त इहो पंहिंजे नेट सां ई कंदा हूंदव, तां जोड़दा हूंदव
न, न मांजो वाईफाई बि चालू आ, नेट बि चालू आ, ॿई चालू आ, कि अगर नेट वयो। त वाइफाई चालू हुॼे कमु स कमु
हा न न सही आ, न न त त बंद ईं था, थी वञनि न फ़ोन
उहोइ न
हुम्, त टिफन वगैरा खणी ईंदा हूंदव न त, शाम जो छहें ॿजे छुटी थींदी तव तांजी
न मां त, सुबु पो मुंहिंजो हसबैंड वठणु ईंदा नी, घरु वञणु-वञणु में थोड़ो टाइम थी वेंदो आ।
अच्छा, हा तव उहोई आ न घरु वञ त वरी पो, उहोई घरु जा कमु रोटी पाणी माण्हूं उहो निपटाए।
हाणे त हिते त असां ॿई त रवंदा आहियूं बाक़ी मुहिंजी ससु सउरा सभु अमरावती साइड रहंदानी
अच्छा, त वॾी फैमिली तव तांजी
न -न, हा मीन्स ससु सौरो ॾे या ॾेर आ निराण आ
अच्छा, अच्छा
निराण जी शादी थियल अन वॾी आ, तो ॾेर नंढो आ।
अच्छा ॾेर नंढो हूंदव, त निराण जी शादी थियल आ, हा ठीकु आ, न पो हाणे हिकु ॿिनि सालनि में ॾेर जी ॿि थी, वेंदव त हिकु खां ॿ जणियूं थी, वेंदव
हा, वई न ऐं वरी ॿई रहंदाऊ न जाल मुर्स त हिता वञी करें, पो ॿई ॼणा मिली करें, कई वतउ रोटी पाणी सभु कम थी वियो।
हा असांजे हिते ॿि पतो तव बॻल में रव्हंदा इनि ॿई जॉब कंदा इनि गु ॼाल मुड़स ॿई जॉब कंदा इनि ईंदा इनि त ॿई गॾु ई कमु कंदा इनि। कुछु कमु हुन कनि हुन कयईं त कुछु कमु हिन कियंई, ॿई मिली जुली करे कमु कंदा इनि।
न न मांॼो घोट ॿि इन्टेशन कान्हे की भई मां न कंदुम होई माॼे घोटु जो भी टेंशन कान्हे क
खाली जवाब
हे छा उनखे लॻदो आ की भई ॿई ॼणां कयंउंता जॉब त ॿई ॼणां घर जो ॿि कमु निपटायूं।
सही ॻाल्हि आ छोकी ॾिसु ॿई त कमायूं ता वेठा त घर ईंदासीं त घर जो कमु ॿि त हिक् हिक साथ मिली करे कंदासीं त झटि थी वेंदो।
हा जल्दी थी वेंदो आ सुबुअ ॼो ॿि इंयईं कंदाह्यू। अगर ॿई मिली करे कम कंदा हुं रोटी ॿि ॿई मिली करे कंदा हुं, हीअं कुछु कम चवंदा नी की भई मां छो कयां।
न न पांणं सुठो् तसि न। पांणं साथ ॾियई तो न ॾाढा त मर्द अहिड़ा हूंदा इनि की पांणींअ ॼो गिलास ॿि खणीं करे न उ उथी करे खणंदा ई कान्हनि का हा उहो ॿि हथ में ॾीनि
मांजे घर में उल्टो आ मांॼो घोटु मुंहिंॼे हथ में चांहिं ॾींदो आ पहिरियों उथी करे सुबुअ जो हुनखे ख़बर आ मांॼे मत्थे में सूर थींदो आ त पहिरियोें चांहि हथ में ॾींदो आ।
हल मालिक यो शुकराना कर की पांणं एॾो बढ़िया घोटु मिलियो तई जो हथ में चांहि जो कोप ॿि पकड़ावई तो ह ह
चवंदोआ वंञ् तू ब्रश कईअच मां चांहि रखां तो चांहिं ॿि पांण रखदो आ चांहि ॾई रखदो आ चवंदो पहिरी चांहि पी पो बाक़ी कम ॾिसंऊं ता।
खाली जवाब हा न न स् पतो तई हिकु साथ मिली जुली करे हल न त कम ॿि बढ़िया थी वेंदो आ। औंउ पतो ॿि न पवंदो आ मिली जुली करे करण में हा।
हिनन ई की भई जॉब ॿि कयां कम ॿि कया हिन खां सुठो पहिरियों ई मिली जुली करे कयंऊं त
हा न न पो माण्हूँ थोड़ो चिड़चिड़ो थी वेंदो आ न की कम जो लोड वधंदो आ त चिड़ चिड़ो अची वेंदो आ माण्हूँ त हिनखां सुठो मिली जुली थींदो त कमु ॿि ॿटिजी वेंदो अंउं फटाफट ॿि थी वेंदो कमु ॿि
हा।
हा हल ठीक आ वरी पो ॻाल्हायंउ ता दीदी। हा, जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल!